हेलो हेलो
हेलो
हँ हँ बाजू
ह के बजे छिय
जब कल जा जायत ने तऽ आवाज नहि जायत तऽ कुछु देर रुकि जायत दस मिनट बाद पाँच मिनट बाद आब जाइत छै अवाज
अच्छा हँ हँ ठीक छै ठीक छै
कए गो काम भेल अहाँके
आँ
काम कतेक देरके भेल
म की हेत किछ नहि भेलै
कतेक दिनके काम भेल
कोन काम यै
हँ काममे फोनमे जकाँ
ह सत्ररह दिन के बुझाय छै
सतत्रह दिन के भेल ह अच्छा अच्छा ह्य अठरवा दिन करब
हँ ठरमा देनाय नहि करबै
ठीके छै बिस दिन के कऽ क हमर काम करबाबेके ह अहाँके घर उर साफ करत उ सब साफ करबाबे छैा
ओते टायम हमरा नै नै अय यै
को ने जानै छी अइे तै तऽ हेतै आइये हेतै
ओते टाइम हमरा ने छी अहाँ के बहिन सब छै त
नहि नहि नहि नहि अही हम अहाँके के काम करब तोहंर
भइ हमरा अहाँके काम किी कर रहल बासन दर रहल छै अँ
रखू
कथी राखू बात करू ने हम अहाँसँ बात कऽ रहल छी कि हम कामके लेल कहै छी अहाँके आँ
भाषण नहि दे बोलियौ ने
नहि सुनू ने अहाँके घरमे कोन कुत्ता यए अहाँके घरमे सुनै छीियै तीन गो कुत्ता यए
चौथो कुत्तो छै
अरे बाब रे तऽ ओ तऽ पिटबु हैत तहन
चोथा अहि छी
बाप र बाप राम राम राम हो राम
जेम जेम
कतेक कतेक घोर कलयुग आबि गेलियय
तेपरि राम राम राम राम
आ धांगनी अपन स्वम्बर के अपन परमेश्वर के
बाप रे बाप वए
ये समबोधित अहाँ कोन चीज से कऽ रहल छी
जादा भगवान नहि बनुआ हैं
भगवान तऽ हम छी हे
ते त हमहूँ भगवान छी यहााँ से बड़का भगवान
नहि नहि बिल सही बात छै ह इस प्राण छीय हम आात्मा छै प्राण छी
तब अपना हमरा बेरमे हम ऐना हाँ जी
आ यौ माय हम जीवात मतलब हम प्राण बसै छिय ने यै अहाँ स्वरूप छियै आत्माके स्वरूप छियै की बुझलियै तेहने हर जीव जन्तुमे जे जिनकामे भी प्राणके वासना छै ओ सभमे एकदम देवतुल्य मानल जाय ने हुनकास सभके
ज्यदा नहि बाजू
ऐ ज्यादा की नहि बाजू अहाँकेँ बुझा रहल छी तऽ ज्यादा नहि बाजू एँ गीता पढ़ने छियै गीता नहि पढ़ै छियै रामायण पढ़ने छियै नहि पढ़ने छै तऽ नहि पढ़ने छ तऽ उ देखने छियै
हँ देखने छियै
अच्छा एगो बात उ जे सीता माताके कय की कहै छै हरण कोन अवस्थामे होइत छै कोन टाइममे भेलै बताउ
जब ओ खाना देय लयं गेलै
आँ
भिक्षा जखन दै लए गेलै
भिक्षा दै से पहिले की भेलै किया जहन भिक्षा दै ले गेलखिन तऽ रामजी नहि छलखिन लक्ष्मण जी नहि छलिन
नहि ओसभ घूमे गेलल रहथिन
केना घुम अपने ओन्न घूमय चलि गेलखिन
हमरा की पता ओकर मोन भेलै गेलै
ओ बाबू होउ बाप
ओ हमर मन करतै तब नहि जइबै
ऐय मतलब अहाँ रामायणो नहि देखने छियै
आब हम दूसराके किए रोकयवला हमके रोकयवला ओकर मोन भेल गेलै
ओहिमे हमराके बताबै छी रावणके मामा छलै माररीच माररीच ओ स्वर्णके हरा सोनाके हिरण बनि कऽ आयल छलै जे सीता माता जे कुटियामे छलखिन ने तऽ ओ कुटियामे मड्रइ छलै तऽ तऽ सीताामाँ देखलखिन ने हिरणके तऽ ओ इच्छा जतेलखिन श्री प्रभ रामजीसँ जे हमरा हिरण चाही स्वर्णके मृग हिरण चाही हिरणके मृग कहै छै स्वर्ण मि मिग्र कहै छै तऽ कहलखिन जे हमरा हिरण चाही तऽ हुनका आज्ञाके लेल रामजी चलि गेलखिन ओ हिरणे तलाशमे लेकिन लक्ष्मण जीे मोन नहि मानलकनि जे अकेला केना भाभीकेँ छोड़ि कऽ जेयबै लेकिन एगो मोन ओहो नहि मानै जे हम अपन भाय साहेब केना छोड़ि दिय अकेले जाय ते तऽ लक्ष्मण रेखा गेल छलखिन खींच कऽ तऽ ओहि बीचमे ओ लहुत लम्बा चलि गेलखिन हिरण के तलाश मे किया तऽ ओ तऽ मायावी छले ओ तऽ माया भवी हिरन छलय न तऽ ओ ओ अपन छुप छुपैते छुपैते दूर चलि गेले रामजी के नहि एलैनि हाथ मे आओर इम्हर की कहे छै इम्हर ओकर फायदा उठा कऽ इमहर रावण आबि गेलखिन भिक्षाक के मा मांगेके लेल ब्राह्मण रूपी मे तऽ एक दू बेर तऽ रावण ओहि कहै छिय लक्ष्मन रेखा कऽ नांगे के कोशिश केलकै तऽ ओ जलय लगलै तऽ ओ बुझि गेलै जे जे एकरा नांगनाइ आब जे छै ने असम्भव छै तहन ओ अपन जे छै से तामसपित देखा कऽ केनाहित सीता मा त लाईन सँ एमहर बजेलखिन आ ओकर हरण केलखिन इ सब की छिय इ सभ ओ नै होय छय चाल होय छय चाल जे लिखल होय छय न से होय छै एगो बात बतेय यौ जेे एतेक प्रतापी राम छलखिन हुनका नहि पता छलै जे इ छल छलिया छै कपटी छै ई राक्षस हिरण बन के आयल छै भगवान छलै ने तऽ ओ ओ भगवानके सब पता छलै एक तीर मारि जे एक तीर मारि कऽ समुन्दरके सुखाबैके कैपेसिटी रखै छथिन ओ एक तीरमे ओ कतय जेतै हिरण तिरण पतो चलतै ओकर तऽ सम्पूर्ण विनाश भऽ जेतै लेकिन जहन ल लेकिन जहन धरती लोक पर आयल छलखिन मानव रूपमे रामजी तऽ ओ अपन ओते अपन की कहै छै अपन शक्तिके प्रमाणित नहि करै छलखिन जेहने मानव छलखिन तेने तेहने मानवता रूपी ओ सारा किछु निर्वाह कल गेलखिन बुझलियै
बुझि गेलियै
तऽ देखल करू अहाँ अयबै ने एतय बौआ तऽ अहाँके जे छै हम रामायण देखेब महाभारत देखेब ख
ह देख लेब
नहि नहि रे ब बाप रे बाप आब हमरा पता चलि रहल य ने जे अहाँके जे ई मानसिकता यए आ किए अहाँ तुरन्तमे तिरक भिरकक तिरङ्ंग करैत रहैत छी आब हमरा समझमे आबि रहल यए जे अहाँकेँ तऽ ओहिसभ चीजसँ पाले नहि पड़ल यए
वहाँ अइये से हमर हम अहाँके मानसिकता दसे दिनमे समझ गेली
नहि नहि ज्ञान वाला चीज त अहाँके नहि यए किछु नॉलेजमे नहि यए नहि देखने छी नहि पढ़ने छी तऽ कतऽसँ तऽ आबै छी त य हम हमर अर्धांगिनी छी तऽ अहाँके नहि सिखायब जे नीक की छै अधला की छै नहि नहि चुप ओहिमे चुप होयके की बात छै आब देखियौ इएह कलयुग आबि गेलै एँ अगर बर ब कनिआँकेँ सिखेतै कोनो बात तऽ कनिआँ कहतै जे चुप चुप हो जा एँ कलयुग एयलै ने कलयुग छै इएह छै ने कलयुग कलयुग कतेक दिनके छैिय बताउ तऽ
हँ
कलयुग जे अखन चलि रहल छै
हँ
ई कोन युग चलि रहल छै
हमरा की पता
हौ बाबू पुजिं प्रभात तारा प्रिंसिपल के नम्बर भेजब तऽ
ओहिमे बुक सब पढ़लियै ई सब ने पढ़लिय ओ तऽ आओर क्रिश्चन के स्कुल रहे ओहिमे कहाँ से ब ततै ओहिमे ईसा मसी के बारे मे बतेलकै
अच्छा ईसा मसी के छलै बताउ
छलै नहि पता भगवान छै क्रिश्चन सबके
ओकर मृत्यु केना भेल छै
हँ
मृत्यु ओकर केना भेलै
हम एगो बड्ड सुन्दर टॉप देखलिए
धु हम आहांके की पूछि रहल छी ओकर मृत्यु केना भेलै तऽ सुन्दर टॉप देखलहुँ अहाँ
हँ बहुत सुन्दर छै
ठीक छै तऽ सुन्दर टॉप छै ने तोरा पहिर लिअ अखने पढ़लिये मोबाइल मोबाइल मे एनाे हाथ घुस सब मोबाइल मछी निकालिक पहिर लिय
क ऐसन ऐसन चीज होते रहै
तूनाहित तऽ एता हत ऐतअ त हैब करते नै आनाहिते
तो डेली हाथ घुसा के क ऐगो ल लति
हँ हँ हमहूँ हाथ घुसाक क लऽ लेब हमहूँ हाथ घुसा के लऽ लेब
कुछो
की कोन टॉप छै
बहु सुन्दर टॉप छै
तऽ हमरा देखायब ने बोआ कते वाला टॉप छै कते कतेक पाय मे दै छै
दू सए साठि के छै
बाब रू बाप की सब वहाँ देखैत रहै छी विश
अयसन थोरे छै अयसन अयसन देख
ह एक सए डेढ़ सए सए व दू सए व एतब खाली रटैत रहै छै एहिसँ नहि जा एकर भैल्यू
किएकि हम ओतबेमे चारिगो देख लेलिै दू सए साठ दू सए साठि दू सए साठि अब सोचू चारि गो कते नहि सबके अलग अलग
हँ तऽ ठीक छै राखू कीन लेब अपने